की हाल चाल ठीक छियै
हँ ठीक छै अहाँके
हमरो ठीक छै अहाँके बहुते देर से लगबे छलौं अहाँं के इंतजार करै छलहुँ हँ करबे नय करै छलहुँ हेँ
अरे केलिया तऽ भेबे नय केलैय पता नय केना केना कऽ केलकैए अच्छा अ कोनो बात नय आर सब कहू
ओर सब ठीक छै त हम कहले हम कऽ के देखै छियै कै ल नय भेलै
हँ तऽ ठीके छै कऽ लेलहुँ तऽ कोनो बात नय दोबारा मे हम देखबे कऽ कऽ ओर कहू खाना पीना भेलै
एखन नय भेलैय बनबै छियै अहह अहाँ सबके
हम तऽ कनी गेल छलहुँ हेँ मॉल मॉल से घुमि कऽ एलहुँ हें एगो सहेली हमर लेलकै यऽ चप्पल
अच्छा
आर ओकर बादमे हम गलहुं लैगीज लेबे ले तऽ बड़े मोहक कहलक त कहलीये मोती झील स ल आब
ह केना कल्हक है
दू सए रुपैआ अढ़ाई सए तीन सो एना एना कहलक य
तऽ नीक वला हत तऽ तैँ कहलक हे जे कम्पनी वाला निकहाह होइत छै ने जे मतलब लेबै दोकान स ओ अहाँके चलत इम्हर हमर के जे ल लेब सए डेढ़ सए बला नय फाइट चित जाइत पर जलदी
ओ
आ दू रंग के होइ छै जेना इम्हर उम्हर सँ लेबै ने तऽ ओ अहाँके जल्दी नय चलत ने आ जेना मॉल वॉल मे जे दै छै ने सबटा कपड़ा रहत जकर तीन बीस सए रुपआ रेट लेत ओ अहाँ दूओ साल तीन साल पहिनेब तऽ किछु कतहु नय जायब
हा
तेहन होइ छै हम अगिला बेर गाँव
लेलियै
ह अगिला बेर गाँव जायके रहै तऽ हम रहि अहाँके दू टा ऑनलाइन मँंगेेले सस्ता वलाा तऽ हमरा नहि चलल छओ महीना कहाँ पहिरलियै एकेटा महँगा वला रहियै खरीदने जे ओ अखन तक पहिरै छी
ओ
इहाए लऽ कहै छै सस्ता रोबे कथी कहै छै बार बार महँगा रोबे एक बार
ता तें नहि लेलियै हमरा पसन्दो नहि आएत हमरा होइ छलाह की लिअ नहि लिअ ओ सब लेलकए या एगो चप्पर ओ लेलकए या दूटा हाफ पेंट एगो लेलकै या फोर्मल पेंट प्रतिज्ञाके मम्मी
अपना लाए कि बच्चा सब लाए
नहि घरवला लाए हम किछो किनो देबै छियै न तऽ हमर बेटी एकरा सबके पसन्द नहि होइ छै एक बेेर जीन्स खरीद देलियै तऽ देखबे केलियै नहि पस- -सन्द भेलै तऽ उ-आर्यनके देलियै या बिआहमे
अच्छा हाँ नहि
एक हाँ तऽ हम कैएला लिअ ग जब नहि पस- पसन्द होइ छै तऽ हम अपन पसन्दसँ ले आ कर हमरा हम खरीदबो करबौ आ जब पसन्द नहि हेतौ तोरा सभके तऽ हम कैएला खरीदू
नहि नहि नहि पैसा फालतु पइनमे जाइ छै
तहि दुआरेला हम अपन गेलहूँ हें सङ्गे अपन मॉल घुमि कऽ एलहूँ हें
हाँ नहि नीक केएलों कनी मोनो बहैल जाइ छै नीक केएलहुँ घुमि लेलहुँ समान सब नीक नहि भेटै छै ने
सामान तऽ भेटै छै पता नहि हमरा कछु हमरा समझे नहि अबैया हम की करू नहि करू हम कहलहूँ तऽ एगो एगो लैगीस हम नहि लऽ सकलहुँ हमरा एते अथि छे
कहलहूँ मायामोहमे शान्त से भऽ जाइ छै
हाँ हम खाय पीयएमे पाइ बुकि दै छी केओते अहाँ तीन लीटर रिफाइन छाप छै छलैया बच्चा सब तऽ तीन लीटर रिफाइन खतम भेलैया तीन किलो चीन्नी खतम भेलै या एक बाइस दिनमे ओकर बाद अहाँके कहु तऽ तीन लीटर तेल खतम सब भेलैया
एगो बात बताउ पता नहि कएला अहाँ कहै छियै ने महिनामे हमरा घरमे पाँच किलो चीनी खतम होइ छै
हँ तऽ सहाए ने कहलहूँ आ-तऽ ओ-ओ जे अपने अनने छलखिन हें से चीनी छोडि तऽ हमनै मॉलसँ चीनी अनने रहियै तीन किलो
हाँ
चीनी हमर खतम भेलै या बहुत सामान खतम भेलै या ओहाए कहै छी हम
सहाए तऽ भए जाइ छै देखियौ चारि बाजै छै चारि बेर पाँच बेर चाय भए गेलै फेर बौआ सब
कहलक जे हम चाय नै आय पीलौं हन हम जाइ
ओ नहि नहि बनावउ चाय तऽ सबसे मजा छै जिंन्दगीके चाय बिना चेन्न कहाँ रे हमरा चेन्न चायके बिना नहि
हू
चाय के बिना हमरो नय रहल चेयर बैर चााय चाबे करी सुबह साम
हू
केना लोक चाय के बिना रहै छै हमरा से नय समझ हमरा सबके चाय के खुशब से अथी भए जाइ छै
चाय के तऽ हमरो बड़का बिमारी अइ हमरा घर मे केओ चाह नय पियैत छै आ हम चाह पियै छियै
त की फिर पिब किआ नै
चाय के तऽ हमरो बहुत अभ्यास खराब यऽ यहााँ के
हमूँ चाय पीबै छीय चाय हमहूँ नय छोड़ै छ छी किछु हो या नय
चाय के तऽ हम अपने छी दीवानी
चाह बेर चाह चाहब करी पाँचो बेर द देबे तऽ खब
हाँ चाय चाय के तऽ हम अपने छी दिवानी
सु सुबह मे सुति कऽ उठबै ने तऽ मतलब ई दिमाग मे रहत चाय नै पिल्लो नय रहै छै मुँ हथ धो ब्रस करियौ चण्डी से चाय पहिले चाय च तो मोन फ्रेश ह तेहन होइ छै
हम जे रेब करब तऽ हमरा ओहि दिन बुझाइत कि हमरा नीन्दे लागल य हमरा सु सुतनी ध लेलक या अ कई ला कि चाय दुआर ले हँ चाय पी लेबै तऽ अथी भऽ जाइए चाय पाइन वला उपायसँ हमरा नय अखड़त
हँ
आ बिना चाय पाइन वाला उपास से जेना बुझायत कि हमरा मृत्यु निधेनि धने ये
भऽ जाइ छै भऽ जाइ छै सबके अपन अपन अथी रहै छै
अबयास चाय के हमरा खुदे बहुत खराब बुझइये चााय के लेल तऽ हम अहाँ के नय कहि सक कहै छी चाय के लेल तऽ हम अपने छी बहुत अथी चाय के दुश्मन
चाय सँ अथी होइ छै ने टेंशन मतलब हमरा तऽ खुदे बहुत पसन्द या चाय चाय निक भेट जाय बस
हँ जबकि बुझे छै कि चाय खराबी करते तैयो चाय चाय चाय गरम
चाय खराबी करै छै पर चाय के बिना चैन नय छै ककरो
आइ हम सब्जी नय आनलहुँ हेँ ओहिके मॉल के चक्कर मे हम अहाँके आई सब्जी नय किन
आ आलू आलू के नाम लै छलिय से कतऽ
अलू खरीदलहुं हें आ सब्जी लाबे ने गेलो हे सब्जी एते महग दय छी आ मन
अच्छा एकटा चीज ध्यान देलियै अखन पता नय ब हर चीज के महंगाई बढ़ गेलै या
चालीस रुपैआ बैगन छै
आई
ओकर बाद अहाँ के करैला छै तीस रुपैेये ओकर बाद अहाँके कथी लेबै सभचीज तऽ महगे छय
हर सब्जी मा आग लागल छै बताउ कोभी दय छै सए रुपये पचास साठि रुपआ के आधा
हँ
लोक की खेतै हमरा समझ में नै आबै यऽ ई महंगाई में
चार से जादे महंगाई है आ पता आए गाँव सब में परोड़ कऽ सब्जी बहुत सुन्दर लागै छलै खायइ में आ ऐत परोड़ खेबे न जेना बुझत पाइन केँ सब्जी खाय छी
हमरा घर म परोड़ किओ नै खाइ छै हम परोड़ लै छियै तऽ हमरा घर म चटनी बनै छै परवल केँ सब्जी नै बनै छै ओकरा पका कऽ पका कऽ पका दै छियै हँ टमाटर पका दै छि
हँ
मिरचाइ धऽ दै छियै आ मिरचाइ धऽ देलियै ओकर बाद मिक्सी में या सिलौट पीस लिअ ओकर बाद भऽ जेतै चटनी
अच्छा नै हम नै बनेलियै अखैन
आ ओकर बाद चाइट लिअ चटनी
दाइल भात पर नीक लगत हतै ने
हु हमहूँ आइ कनि खाना नै बनेलियै आ रोटी बनेबै सब्जी छैहे उएह सभ काम चला लेबै हम अपन
हम तऽ कहे छै सेवई बनेलियै ह आलू कऽ परोठा बना देलु खा लेते
आइ की छलियै जे सेवइ बनेलियै कोनो बढ़िआँ बात छै की
बढ़िआँ बात नै छै हमर घर में न सभ मीठ केँ यार छै मीठ केँ जे जी दऽ देबै न तऽ सभ खुश रहै छै सेवइ बना दियौ कहियो काल कऽ तऽ बड मोन खुश रहै छै
अच्छा जै दिऔ बच्चा सब जैह खेतै ओहे म खुशी छै हु ह बच्चा सब जैह खेते उहै में खुशी छै
खाली ओ बनै है
आइ कै तारीख छै
आए आठ आठ जुलाइ यऽ
अच्छ छै
हु काइल नौअ जुलाई रहत कतौ छै से
नै नै हम अपन जोड़ै छियै बेटी आब कऽ टाइम
एखन टाइम हैय
हु से एखन आठे तारीख छै
दिन गिने गिन गिनैय काटनैय
हँ हमरो दिन गिनैए हमर बेटियो दिन गिनैए
हँ हँ ई बात तऽ सही कहलियै हम दिन गनाइत रहै छी केन चीज केँ नै कहै छै अथी होइ छै से रहै छै दिन गिनैत रहै छै कहिया मतलब अथी है उम्हर बच्चा गिनलैक एम्हर अपने गिन
हँ सही कहलियै सही कहै छैय अहाँ
रहै छी ओकरो मोन नै लगैत ने ई करू ओ करू समाचार ठीक छै उम्हर केँ
हँ सब ठीक छै
आओर ओकर अथी के मोन खराब छलै से ठीक भेलै हॉस्पिटल मे एडमिट छलैया
बच्चा छै पेट मे खून नय छलैया
बताउ तऽ आइ काल्हि के डेट मे एहन कहीं हालो होय गलत बात छै न ई
नहिरा गेलै तऽ आओरो खून नय छलैया देह मे तब चारि दिन भर्ती छलैया तऽ